हँ सखी की हाल चाल छै हँ हेलो की हाल चाल छै
की ह
हँ बोल
अ तऽ से
हमरो सब नीक छै सखी बड़ी दिनके बाद कॉल कयले छी तू कहीं गेल रहल छियै काऽ
ई सीख
हूँ शादी बियाह सब निपटा के आ रहल आ जाय छै ने तबे तोहरा के जरिये फुर्सत मिलै छै
हँ
अभी की करै छियै त
अभी तो हम कुछ नहि कर रहल छी अभी तो हम बढ़ के आवल रहल छियै घर से
ह तऽ ओन्नेके मौसम कैसन छै आज
एने तऽ बदरी कल रहल छै भोरे से एक तो पानी पड़ रहल छै अभी तो छोटा छै
ह एनो तो बहिन सु रातेमे बड़ी बारिश होवे छै आओर भोरे मे भी बारिश होवे छै फिर बीच मे जल तनिक धूप निकले छै ओकर बाद फिर करले रहे छै हम तो बहिन आज बहुते हूँ कपड़ा फिचले रहै छियै से हमरा के लगै छै कैसे सुखे लेकिन भगवान जड़ सुंधू करलथिन ते जड़ पानी झरक गेल हे
यहाँं तो बदरीे केल रहल छी
तऽ सखी आजके भोजनके की प्रबन्ध छै
अभी तो हमार माय हाथ आओ बेसन के सब्जी बनाल रहल छै
ह्म हमरा के यर हमर मायके तऽ बेसन के सब्जी बड़ी नीक लगे छै एक दिन हमरो खाय के मन करै छै बेसन के सब्जी तऽ हमर माय तो बना देल देलखिन तोहरा के पता है कि कैसे बनाय छै सब्जी
ओ तऽ हम केना पता उ तऽ हमर माय बनाबै छी ना
ओ आ बहिन की करै छै तोहर
हमर बहिन ते पड़े गेल छै
हूँ आ तू एते जल्दी पढ़ के आबै छी आ जाय छै
हँ हम तऽ एक बार मे जाय रहल छी वहाँ दू शिफ्ट ना चले छै
ओ तऽ तू एके शिफ्ट करै छै आ तोहर बहिन दो शिफ्ट करै छै ने
ह्म
सब सखी तोहर के पढ़ाई लिखाई कैसन चले छै
हमर पढ़ाई लिखाई तऽ सब नीक चले छै
कोन क्लास मे पढ़ै छै सखी अभी तू
अभी तो हम टें क्लास मे पढ़े छीये
ओ टेने क्लास मे भी पढ़ै छै
हू
हूँ
ओर बताबऽ सखी अ मौसम तऽ बड़ी नीक कर देवे छै तऽ कहीं घूमे फिरेके कोइ प्लान छै कि नहि
अभी तो कोई प्लान नहि छै सखी हमार घरेमे
हूँ
तोहार घूमे के प्लान छै का
बाहर तो कही जाय के प्लान ना छै सखी लेकिन आज ज सोचले रहे छियै हमर एगो फ फेरी बहन रहै छै यही पासे मे तऽ स सोचले रहे छियै बड़ी दीन हो गेले छै तऽ सोचले रहिये के जरए आज जाएगी अब देखा अगर मौसम ठीक रहै छै तऽ जाइ छियै अब बरसात होवे छै तब तो नहि जा पाय छियै अभी तो बारिश के मौसम में कहीं निकले के बाद तो एगो कपड़ा के एकदम दुर्गति निकल जाइ छै कीचड़ पड़ पड़ के एकदम बिना धोले तऽ कामे नहि चलै छै बरसात के मौसम मे की निकले के मने न करे छै
छ धीरे धीरे पड़ रहल
हूँ ह कलहे तो सखी हम जदि बाजार गेल रहे छियै तऽ बजार से हम आम टमाटर मिरचाइ नीम्बू सब्जीमे कद टू परवल
आ
परोड़ लाबे छियै
आ नम्बू भी लाबे छियै तऽ कल्हे तो सखी जरी हम बाजार चल गेलियै हमर घरे मे सब तरकारी खतम हो गेल रहै छै हमरा माय जे हे उ बूट के सब्जी बनावल रहे छै तऽ चलए कि जा हऐ जे तनीक मार्केट जा के बाजारे से तरकारी जरी ली आबे छिय
हू र यहाँ तऽ इ यहाँ तऽ आम तो देखे छै कि खतमे हो गेल छै बाजार मे तो मिलबे न करे छै हमर बाबूजी गेल रहे छीय खोजे ले
ओ न आ सखी हमार इलाका के बाजार में तो तरह तरह के आम बिके छै जैसे कि भागलपुरिया लंगड़ा दुधिया मालदाह उ बहुत तरह के प्रकार प्रकार के आम बिकै छै यहाँ पे तो यहाँ पे तो मार्केट मे आम के कोयो कमी नहि छै
हँ तऽ बिकबे ना करै छै हमर मइ बोल छै कि आम ले के आबे लगी तऽ हमर बाबूजी गेल रहे छै खोज ए लक तऽ मिलबे न करे छै
हूँ
कितना दिन से तो हमलोग आम भी न खायल रहे छी
हमू बड़ी दिन से न लबै छियै आम लेकिन कलहे यद हमरा नजर पड़ गेल रहे छै तऽ हम लेले साठ रुपे किलो मिले छै बड़ी मीठ लगे छै सखी बहुत एते स्वादिष्ट हले आम खाय मे एकदम हमर माय के तऽ आम एते पसन्द छै कि दूए चार दिन मे
हँ
एकदम हुनका खााय के मन करै छै आम
ह यहाँ तो टमाटर भी तो महगा हो गल छै अस्सी ने अस्सी नब्बे रुपैआ किलो हँ
न सकी हमर इलाका मे तऽ एते महगा ना होवे छै एक बीच मे गेल रहे छियै दस दिन पहिले तऽ पचास रुपे किलो रहै छै और अबरी तो हम कल्हे ले ले रहे छीये टमाटर त तीस रूपए के किलो ले ले रहे छियै तमे तऽ बात है ई न है सखी कि हम जहाँ से लाबे छियै ओ हमर इलाका के मेन मंडी रहै छै वही से पूरा तरकारी सप्लाइ होबै सब लोग छोटा छोटा व्यापारी ले जाक अपन बेच च छै अलग अलग जगह पे तो ई मंडी छै ने तऽ यहाँ जे सस्ता दस रुपआ दस रुपे सस्ते मिल जाइ छै आ यद दोसर जगह खरीदे छियै तऽ दस रुपआ यद महंगे मिलैत छै जैसे अभी हम लायले रहे छियै जहाँ से वाहा तीस रूपे छै ने
हँ
दोसर जगह में पचास रुपआ से नीचे न मिले छै टमाटर
ई यहाँ भी तऽ छै असमार बाबूजी त कलाबै रहल छै नब्बे रुपआ किलो
ओ तब तो तोहर ईलाका में बड़ी महगा हो छै की करै छै आजकल एते महगाई बढ़ै छै कि मध्य वर्गीय लोग के तऽ बहुते दिक्क दिक्कत होवे छै इतना है जे परेशानी
ह
कमाए खाय वलान केेत एकदम दिक्कत एते रहै छै कैसे एते महंगाई मे की खाय आ की बचावै छै
लीची तऽ लगे छै कि खतमे हो गय
लीची तो सखी हमहु नहि खा पयले छियै एहि साल हमँहुँ खरीद के तऽ नहिए खेले छियै बस एके बार खेलै छियै जब नानी घर मे हमर माँमा ले ले रहल हथिन तखनि खेले छी
यहां भी तऽ हमर बाबूजी एक एक दू बार लाबै रहल छै
हमरा के तो सखी मशरूम बड़ी पसन्द आबै छै मशरूम के सब्जी बड़ी हमर माय नीक से बनावै छै सबके बड़ी पसन्द आबै छै एकदम स्वादिष्ट लगै छै
हम के भी ते मशरूम के सब्जी बड़ी नीक लागै छै
लेकिन सुनै छियै सखी कि कहै छै मोबाइल मे कि बरसात मे मशरूम ना खाय के चाही
हँ हँ मशरूम आ और फूल गो बिय पत्ता गोबीतना खाय के रह छ तऽ सब बोल रहल छ
की सच है की झूठ है से कैसे कहल जाइ छै सखी
ह एने अभी तऽ ब बजार अभी तऽ मौसम छै फुटका के और जंगली जंगली फल्लें राज्य सखी उ सब त झारखण्ड ठंड मे मीलै छै ना
हँ सखी हमर इलाका मे त फुटका टेकनस बस करेली ई सब ना मिलै छै खायके मन करै छै तऽ एक पिछला साल ते हमर मौसी के बेटा गेल रहे छै ओने इला का मे तब आधा किलो बस करेली ला देवै छै
हमारे यहां तो सब झोले झोले गली में ले के आबै छै बस करैली बस्करैली तो सब कोइ खरीदे छै फेर टेकनास ई सब हमार बाबूजी तऽ हमर दादी घर देने से लाबे रहे छैय। बारह सए रुपया किलो तऽ पन्द्रह सौ ओ सब त हूं।
हे सखी हमरा के एगो काम आबे छैय तऽ हम करे छियै तोरा के बादमे
ठीक छैय प्रणाम।
प्रणाम।